हेलो
हेलो।
नमस्कार।
नमस्कार। सभ ठीक छय
सभ ठीक छै
आय सकाले किछु बच्चा सभके गाम कऽ मैला मे खेलैत देखलियइ हुनका सभके देखैत अपन बचपनकऽ याद आबि गेल तखन सोचलु जे अहाँ से एहि दिन से बारे मे केने गप करी।
बिल्कूल सही फोन कलु गाम कऽ बचपनक खेल कऽ चर्चा करि ते मन खुशी भरि जाइत अछि ओहि दिन याद ऐखनो ताजा अछि
हं याद अछि ने जखन स्कूल से घुरते बस्ता घर में राखी देैत रही अ बिना किछु सोचने सीधा मैदान बीस छोड़ी जाइत रही खाय पियके चिन्ता नहि बस खेलबाक उत्साह आ रहै छैल
हँ ओ समय सचमुच बहुत सुन्दर छल दिन भर के थकान खेलत खेलत खेलत अपने सब समाप्त जाइत छल साँझधरि पूरा मैदान बच्चा सभहक आवाज गूँजैत त रहइत छल
गामक हर मौसम अपन अलग खेल रहैत छेल गर्मी में एक तरहक़ खेल बरसात में दोसर आ जाड़े मे फेर आन खेल- प्रत्येक ऋतु मे खेलबाक आनन्द अलग रहैत छल
बिलकुल बरसातक बाद हरियर मैदान देखी के खेलबाक मोन करा लागैत छल माटिक सुगन्ध आ मित्र सभहक संग बितावल समय एखनो याद आबत अछि
खेलबाक समय कखनो मोबाइल टेलीविजन ब आन चीजक ध्यान नाहि रहैत छैल बस मित्र सभक सङ्ग हँसी खुशी पूरा दिन बीति जाइत छल
सही कहलहुं ओ समय दोस्ती असली मिठास लेखक मैदान मे महसूस होइत छल हार जीति भले होइत छल मुदा दोस्ती सदिखन बनल रहैत छल
हँ गामक मैदान खेतक कात बगीचा पोखरिक आसमान खेलबाक आनन्द शहरमे शायद कखनो नहि भेट सकैत अछि
हूं जखन सँझा हुमइ लागैत छल तखन घरसँ माय बाबूजी के आवाज अबैत छल अब घर आब बहुत खेली लेलक
हँ ओ समयमे जितला पर खुशी होइत छल मुदा हल्ला पर सेहो दोसर दिन फेर खेलबाक उत्साह कम नहि होइत छल
हेलो
हेलो
जी हेलो
ई बचपनक असली विशेषता छल मन मे कोनो बेर नहि रहैत छल खेल समाप्त होयते सब मित्र फेर एक सङ्ग हसैत गप करैत घर घुरि जाइत छल
हमरा लागैत अछि जे ओहि खेल सभ केवल मनोरञ्जन नहि बल्कि मिली जुली रहब नियम मानब आ धैर्य राखब सेहो सिखल रही
बिलकुल सही खेल बच्चा सबके अनुशासन सहयोग आ एक दोसराके सम्मान करब सिखबैत अछि ई शिक्षा किताब से अलग होइत अछि
आइ काल्हि के बहुत बच्चा सभ घरक भीतर मोबाइल मे समय बिताबैत छथि खुला मैदान मे खेलनिहार बच्चा सभहक संख्या फेर कम गेल अछि
ई परिवर्तन देखी के कने दुःख होयइत अछि खुला मैदान मे खेलला से शरीर आ मन दुनू स्वस्थ रहैत अछि एहि बातके बच्चासभ के बुझबाक आवश्यकता अछि
मौका भेटत तऽ फेर एक दिन अपन पूरा मित्र सबके एकटामे जमा बचपनक खेल पेर खेलबाक बहुत इच्छा अछि
ई त बहुत सुन्दर विचार अछि भले आब हम भय गेल छी मुदा बचपनक याद फेर ताजा करबाक आनन्द अगले होइत अछि
बचपनक खेलक चर्चा करैते मोन बहुत हल्का आ खुश उ गेल लगैत अछि जे दिन फेरस घुरिज आयब
सही कहलु समय समय आगे बढ़ैत अछि मुदा बचपनक याद सब सदिखन मन में जीवित रहैत छी
कहली फेर फोन करब तखन गाम मे खेलक जायवला अलग अलग खेलसभक बारे में विस्तार गप करब
ह हमरा से अय विषय पर गप करब बहुत प्रसन्न अछि
अब फोन रखैत छी भगवान करतउ जे गामक बचपन खेल मित्रता आ खुशी ओ सुन्दर दिन सबक जीवन में सदखन यादगार बनल रहे
ह बचपन खेलक चर्चा कय मन बहुत प्रसन्न भए गेल छी आइ फेर फोन केने छी कारण ओहि दिनक बहुत रास याद एखनियो मन मे घूमे रहल छी सोचलु कने ओहि सुनय समय गप्प करी
सच कहो तो बचपनक दिन सबक सुन्दर समय छल ने कोनो पेघ जिम्मेदारी ने कोनो चिन्ता सब पढ़ाइ पूरा होइते मित्रसभक संग खेलबाक उत्साह रहैत छल
हँ स्कुल से घर आबिके जतेक जल्दी खाना खाइत रही ओतेक जल्दी मैदान पहुँचल जाय छैै मित्र सभ पहिने प्रतीक्षा करैत रहैत छलाह एक मिनटक देरी से ही नीक नहि लगैत छल
जखन पूरा टोली एकठा मे जाइत छल तखन सभ मीली तय करैत छल जे आई कोन भेल खेल जाय प्रत्येक दिन किछु नाव उत्साह रहैत छेल
ह खेलक समय किओ धनी छल कि गरीब एकर कखनो फर्क नहि पड़ैत छेल सभ मित्र एक समान रहैत छला एक दोसरा खुशी से खेलैत छलऊ।
ई गाम कऽ बचपन असली सुन्दरता छल खेलक मैदान मे सभ बराबर रहैत छल केवल दोस्ती अपनापन आ खुशीक महत्व रहैत छेल
जखन किओ हारि जाइत छल। तखन दोसर मित्र हुनक हिम्मत बढ़ाबैत छला। किओ करो उपहास नहि उराबैत छल एहि कारण खेलक आनन्द ओर बढ़ि जाइत छल
ह हार जीत खेलक हिस्सा होइत अछि मुदा दोस्ती सभसे पैघ जीत होयइत छल खेल समाप्त होयइत सभ फेर पहिने के जकाँ मिली जुली गप करैत छलाह।
हा गाम कऽ धूल माटिके खेलबाक जे आनन्द छल से एखनो मन मे बैसल अछि कपड़ा गन्दा भहि जाइत छल। मुदा खुशी ओहिसँ कही बेसी रहैत छल।
सही कहलू माय डाटे तऽ जरूर चला मुदा बाद मे मुसकि देत खाना खवाबैत चला ओ डाटो प्रेम से भरल होइत छल
हू। बरसातकऽ बाद जखन मैदान हरियर भए जाइत छल तखन खेलबाक मजा दुना भए जाइत छल ठण्डा हवा मटिक सुगन्ध आजबो याद अछि
ह प्राकृतिक बीच खेललासँ मन आ शरीर दुोनू प्रसन्न रहैत छल ओ अनुभव आजु के बच्चा सभ शायद कम महसूस पाबि रहत अछि।
ह छुट्टीके दिन तऽ सकालसँ सझा धरीमे तऽ सभके संगे समय बतब छैल घरी देखबाक जरूरत न पड़े छैल समय अपने खुशी मे बीति जाइत छै
बिल्कूल साजा जखन सूर्य अस्त ओहिमे लागैत छल तखन मजबूरी मे घर। घुरे पड़ैत छल मुदा दोसर दिन फेर। खेलबा कऽ योजना बना जाइत छल
हमरा लगैत छै जे बचपने खेल सभ हमर धैर्य सहयोग आत्मविश्वास आ मित्रता के असलियत सिखओल कऽ
ई बात एकदम सही अछि। खेल केवल मनोरंजन नहि बल्कि जीवन कऽ बहुत पैघ शिक्षा सेहो दैत अछि एहि कारणे बच्चा सभके नियमित खेलबाक अवसर भेटबाक चाही
हैं आइ काल्हि जखन बच्चासभके मोबाइलमे घण्टो बितबऽ देखैत छी तखन मोन होइत छी जे कास ओहो सभ खुला मैदान में खेल बाक आनन्द बुझि पावती
हँ मोबाईल उपयोगी जरुररी अछि मुदा बचपनक असली खुशी खुला आकाशक नीचा मित्र सबहक संग खेल खेल मा खेल मा अछि ओ अनुभव कोनो मोबाइल नै सकैत अछि
अब सोचे छ जे अगले छुट्टी में अपन पुरान मित्र सब केँ फोन कए फेर एक दिन मैदान में जमा करब
ई बहुत नीक विचारा छी भले आब हम सब पैघ गेल छी मुदा केने समय लेल बचपन फेर जीबाक प्रयास करू करबाक चाही
हुं ओइ दिनक याद करे मन एकदम हल्का भैई जाइत छै बचपन खुशी सचमुच अमूल छल
सही बात धन दौलत बेसी मूल्यवान ओ याद सभ छथि जे हमरा जीवन घरि मुस्कराएब लेल मजबूर करैत छथि
सकाले गामक मैदानक कातै से गुजरैत रही तखन किछु बच्चा सब केँ दौड़ैत हँसैत आ खेलैत देखलियौ हुनका सभ केँ देखिते अपन बचपनक अनगिनत याद मन में फेर से ताजा भए गेल
ई दृश्य देखलाक कऽ बाद ककरो बचपन याद आबि जायत ओ दिन सब जीवनक सबस निश्चित आ आनन्दमय समय छल जाहिमे छोट छोट बातमे सेहो बहुत खुशी भेटैत छल
हँ हमरा याद अछि जे खेल शुरू करबाक पहिने सभ मित्र एक ठाम बहिके बहुत देर धरि गप करैत रही केँ पहिने पहुँचल केँ की खेलब आके कते आबि रहल छी एहि सब बात पर खूब हँसी मजाक होइ छल
बिल्कुल खेल शुरू होइबास पहिने जतेक उत्साह राहत छल ओतेक केँ खेलक बीच में सेहो रहैत छल सब गोटे अपन अपन बात कहैत छला मुदा अन्त में सभ मिलिक एक समत खेल शुरू करैत छलाह
अ गामक खुला मैदान हरिहर घास ठण्डा हवा आ साँझक समय खेलबाक जे आनन्द छल ओ शब्दमे कहब कठिन अछि प्रकृतिक बीज बितावल ओ समय एखनो मन केँ बहुत शान्ति देत अछि
सही कहलू ओ समय मे कृत्रिम मनोरंजन कम छल मुदा प्राकृतिक आनंन्द भरपूर छल एहि कारण मे बच्चा सब शरीर रूप मजबूत आ मानसिक रूप सेहो बहुत प्रसन्न रहैत छलाह
हू सही केहलिए समय कृत्रिम मनोरंजक अ कम छल मुदा प्रकृतिक आनन्द भरपूल छल ई कारण बच्चा सब शरीर मजबूतमे सँ बहुत पसन्न्द भेल अछि